बढ़ियां ठीक छै कहू अपन
की सब हय छै
कहाँ की जखन तऽ नहिए बैसल छियै छुट्टीमे छलहुँ कहलियै जे हँ तहन अहाँ कहू कि सभ करै छी
हम किछु कऽ नहि रहल छी लेकिन हम एकटा जानकारीके वास्ते अहाँकेँ हम फोन केलहुँ
हू ह
जे आइ काल्हि ई एकटा इ ट्वेंटी पेट्रोल के की भए गेले ये से किछु समझ नहि आबि रहल अछि तऽ अहाँके बार किछु जानकारी छै एकर बारे मे
ई तऽ बहुत खतरनाक यऽ एखन कियाकि ई तऽ बुझियौ जे एते ई खतरनाक य जे सभटा गाड़ी सब एखन नया नया गाड़ी सब लेलकै हम सभ आ सब खराब भऽ रहल छै
लेकिन हमरा पता लागल जे भारत सरकार पर्यावरण प्रदूषणके कम करबाक लेल ई पेट्रोल के लागू केलकै लेकिन ई नया गाड़ी लेल सुरक्षित सुरक्षित छै लेकिन पुरना गाड़ी छै तैमे सब मे दिक्कत भ रहल छै कियक तऽ सुनय मे आयले जे ओकर कारबोरेटर सब खराब भेल जा रहल छै
हँ से तऽ इसू आब रहल छै बहुत गाड़ी मे
आर एखने ऑफिस मे एकटा एकटा छथि हमर वशिष्ठ सर बहुत तऽ बढ़िआँ हुनकर नॉलेज छनि हुनका पुछलियनि तऽ ओ कहलथि जे इ ते पेट्रोल में अकेबेकेलक ह डीजल में आब से कर जा रहले अछि में आइसो ब्यू टेनल से मिक्स कर जा रहल छै
हँ ओहिमे पहिले लेकिन दसे परसेंट मिक्स होय छलै ने आब लेकिन बीस परसेंट कऽ देलकै पेट्रोल मे ई कनि गाड़ी के लेल
नै छै ई मतलब इथेनॉल ट्वेंटी परसेंट लऽ क एट्टी फाइव परसेंट तक मिक्स कयल जा रहल छै डिपेंड छै ह प्र प
ट्वेंटी परसेंट गवर्मेंट के ओर स आयल छै ने ई एमे क कच्चा तेल क्रूड ऑयल के आयत पर निर्भर करै छै कम से कम जते ओकरा ल ई त मिलावट त पेट्रोल पम्प वला अपनो तरफ से क रहल छै कियाकि एखन बुझै छै जे ई चीज हँ
अच्छा ई नीक छै मतलब खराब छै अल्टीमेटली की रिजल्ट छै
खन के लेल त ई खरापे टा छै कियाकि यदि अहाँ ओहि हिसाबसँ गाड़ी नहि बनेने छियै तऽ आब एकबैग अहाँ यदि इथनॉल मिला कऽ बेचबै ओहि हिसाबसँ अहाँके पहिले गाड़ीके कन्वर्ट करय पड़त ने तकर बाद अहाँ ई चीज आनि सकै छी एक हँ डायरेक्ट इम्पैक्ट छै ई तऽ बहुत खराब बात छियै
हँ एकर कि माइलेज पर सेहो इम्पैक्ट छै कि पीक जेना माइलेज भेल
माइलेज पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भऽ रहल छै जतऽ तीस पैंतीस या चालीस दै छलै ओ सीधे हाफ भऽ रहल छै एखन
मतलब बहुत कम भऽ गेलै हन तब एभरेज
कम जेनाकि यही जो जे गाड़ी साठि पैंसठ के मालेज दै छलै ओ सीधे तीस पैंतीस पर आबि गेलै हन तऽ सीधे सीधे हाफ जे छै से ओकर कटि रहल छै ने आधा भऽ गेलै डायरेक्ट
हँ हमरा लगैये से एहि तरीका अगर मार्केट मे एहन स्थिति रहलै तऽ बहुत जल्दी जतेक लोग सब लग बी एस सिक्स सब पुरनका मॉडल छै हमरा लगैये मार्केट मे सबटा बेच देल जेतै या स्क्रैप कऽ देल जेते ताहि हिसाबसँ
हँ से तऽ हते लेकिन ई नै ई चीज ठीक ने ने छै ई चीज कहि देबाक के चाही गवर्नमेंट
कोनो कानून आनसँ पहिने एकरा ग्राउंड लेवलपर टेस्टिंग कऽ कऽ ई चीजके तकर बाद करबाक चाही लेकिन एहिमे हमरा बहुत तरहक मानसिक मिलावट जे छै ने सेहो छै एहिमे हिसाब बारी के ख सेहो छै हमरा लाग
से तऽ हँ ई चीज के जे छै भऽ रहल छै लेकिन यदि भऽ जेतै ई चीज तऽ एक चीज के लेल तऽ ठीक छै जे यदि इथनॉल के लेल भऽ जेतै तऽ किसान सब के बहुत लाभ हेतै कियाकि एहि सब मे तऽ कनि हेत लेकिन ई छै जे एकबागि नहि अनबाक चाही सबसँ पहिले एकरा धीरे धीरे पहले टेस्टिंग करबाक चाही ओहिके बाद
अखन अहाँ अजुका डेट अहाँके पता काल्हि खन हम पेट्रोल पम्प पर गेल रही साँझ मे तऽ हम जेनरली बाइक मे नऽ पावर वाला डलवै छी एक्स पी नाइन्टी फाइव लि खल रहै छै
हूंम्म हूंम्म
तऽ से हम डलबै छी तऽ ओहिमे ओ देलक हमरा एक सए सतर रुपैए आओर नॉर्मल वला छलै से छलै एक सौ दू रुपैये तब दुनू मे एकदिन हम एक सौ दू वाला सेहो डलेने रही तऽ फेर हम बाइक चलबे छलहुँं तऽ हमरा नऽ कनी इम पेक्ट बुझाइ छले जेना जेना एक्सलेटर लेबे ने तऽ गाड़ी जेना पीकप पकड़ै छै तऽ अहाँके एक सौ दू रुपैया वाला जे पेट्रोल छै नॉर्मल ओहिमे ओहन तरहक पावर नहि भेटैत छै लेकिन पावरवला डलबै छियै तऽ फेर बढ़ियाँ रहै छै
हूंम्म हँ से तऽ छै एगो चीज लेकिन ओ मेन छै जे ओहिमे आब ओ की होय छै इथेनल जे छै से नीचा मे आबि कऽ बैस रहे छै ने जेना एक घंटा यदि गाड़ी ठार भऽ गेल अहाँके ओ की हय छै यदि चलैत रहल तऽ कन्टिन्यूअस मे गाड़ी कऽ प्रेशर पर ओ की होइत छै जे मिक्स भऽ कऽ लगै छै यदि एक जगह ठार यऽ तऽ की होइ छै नीचा जम जाइ छै कियाकि ओकर मात्रा जे छै ने पेट्रोलसँ वजन ओकर ज्यादा छै नऽ
हँ ओकर आ तें देखलियै जे एकटा वीडियो से वायरल भए रहल छै जे ऐं पेट्रोल मे पानि के मिक्स कऽ दै छै आओर इथेनॉल एकटा एहन ह अथि छैय अ केमिकल छैय जे पानि के संगे डायल्यूट भ जाइ छैय मिक्स भ जाइ छैय तऽ पानि से जते डायल्यूट होइ छैय तऽ फेर पेट्रोल एकचुअल पेट्रोल जे छैय से नीचा बैस जाय छैय त लोग आइ काल सेभ कयके बहुत
से चीज तऽ ई बहुत भऽ रहल छै मलब ह प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट के सोचबाक चाही जे पहिले जे छैय से हम टेस्टिंग करितो तहन फेर हम एनतो इ
हँ
पहिले टेस्टिंग अहाँ नहि केलियै डाायरेक्टे लेलियै इन्थनॉल तऽ ई चीज ठीक नहि छैय।
एथेनॉल की छैय से अहाँके बुझल अछि?
इथेनॉल तऽ एक तरफसँ ई भेल जे जेनाकि
इथेनॉल जे छैय इथेनॉल एक तरहसँ एल्कोहल छैय बुझलियै तऽ ऐकोहल हँ जेना गन्ना मकई सड़ल गलल अनाज सब बनाल जाइ छैय बुझलिय एकरा रिन्यूएबल एनर्जी के रूप मे इंट्रोड्यूस केलकै या पेट्रोल संगे ओकरा मिक्स
कार्बोमोनोक्साइड प्रदूषण कम कर रहल करै छैय। से छैय ह लेकिन ओ पोल्यूशन कम करै छैय से छैय।
मिलवे के जे मेन हमरा आईडिया जे लागि रहल अछि ओकर ई छैय जे भारत दोसर देश से जे कच्चा तेल जे कनै छैय ने ओ अगर एहि तरीका से ई ट्वेन्टी एथेनल के जे मिक्स करऽ लगतै ट्वेंटी परसेंट तऽ आइ थिंक ओतबा परसेंट कम कीनय पड़तै आ किसानके लाभ से हेतै। जे इथेनॉल के खेत जेहि चीज से इथेनॉल बनै छैय ओकर ओ खेती केनाइ से शुरू करतय आ अगर ओर पेट्रोल
सब
आ पेट्रोल मे अगर मिक्स केनाइ शुरू कऽ देतै तऽ ओहिसँ की हेतै तऽ ओकर कॉस्टिंग मे सेम इम्पै्ट हेतै तऽ भऽ सकै किसानसभ के ओहि तरहसँ पाइ सेहो भेटय बढी कऽ इहो एकटा कारण छैय।
ह से तऽ छैय लेकिन ओ चीज लेकिन एकर टेस्टिंग हेबाक चाही मेन प्रॉपर टेस्टिंग नहि भेल हँ। टेस्टिंग नहि भेलै हन ओहिसँ एखन गाड़ीसभके बहुत सारा जे छैय प् मने कि नुकसान भऽ रहल छैय न।
आब अरे गवर्मेंट गवर्मेंट कर रहल छैय आ रिसर्च कर रहल छैय जे पाँंच सँ दस परसेंट के डायरेक्ट कमी छैय तऽ ई गवर्नमेंट कहि रहल छैय पाँचसँ दस परसेंट हमरा तऽ लगैए ईसे बेसिए हेतै।
हू
तऽ एक तऽ से पुरान गाड़ीके लेल सभसँ बड़का खतरा छैय जे दू हजार तेइस से जे पहिने के जे मॉडल छैय ओहिमे ई टवेंटी एथिनोल
नयो गाड़ी मे प्रॉब्लम भऽ रहल छैय ने कियकि मेन छैय जे गवर्नमेंट कहलकै ट्वेंटी परसेंट करे के लेल लेकिन पेट्रोल पम्प जे छैय से पेट्रोल पम्पो तो कऽ रहल छैय ने कियकि ओ सस्ता मिलै छैय। इथिनोल ओ मिक्स जे करै छैय ओ थ थर्टी फोर्टी परसेंट तक कऽ दै छैय ओहिसँ की होइ छैय जाहिसँ
एक टा ऒर एक टा और सिस्टम एक टा और सिस्टम सुनलियै आइे हम सुनलहुँ जे हमरा जानकारी अछि जे एकटा इथेनल एडिटिव क के एकटा केमिकल अबे छैय। जे जे पुरान गाड़ी छैय दू हजार तेइस मॉडल से पहिने के छैय ओ अगर ट्वेन्टी पेट्रोल यूज क रहल छैय तऽ ओकरा इथेनॉल एडिटिव सेहो ओहि मे डालि देतै तऽ ओहिस किछ परसेंट तक ओ ठीक कयल जा सकै या पूर्णहा इथेनॉल एडिटिव कऽ कऽ एकटा आबि गेल छै
एक ई चीज तऽ
कोन गाड़ी अय नबका अय की पूरना हे
नहि हमरा लग तऽ ये नवका गाड़ी यऽ
बी एस सिक्स
हँ बी एस सिक्से यऽ
हमरो लग बी एस सिक्से अय लेकिन गाम वाला जे अय से बी एस फोर अय आ ओहि मे गाम जाय छी तऽ जेना एतय गाड़ी जे चलबे छी ते एमे बहुत बढ़ियाँ लगैत रहैया चलबे मे लेकिन गाम जाइ छी तऽ ओहि मे बड़ा दिक्कत बुझाइत रहय यऽ ओहन पिकपे
नहि तऽ ई चीज के तऽ प्रॉब्लम छै ई चीज के प्रॉब्लम तऽ हेतै
हँ
दोसर यदि गवर्मेंट ई पर नहि किछ सोचलकै तऽ आबे वाला टाइम मे बहुत सारा जे छै ई गाड़ी सब मे एतै प्रॉब्लम हँ या तऽ गाड़ी अहाँ के मने की हटाउ लेकिन एगो अथि छै मिडिल क्लास की करते कत से गाड़ी एते जल्दी जल्दी खरीद के आँय गवर्मेंट के लेल चलू ठीक छै मिडिल क्लास कतऽ से खरीद पेतै ओकरा लेल तऽ बहुत प्रॉब्लम छै ई चीज हूँ
डीजल मे एकटा आ डीजल मे जे एकटा सुनलियै अहाँ जे आब डीजल मे आइसो बूटेनोल मिक्स करते ओकर केना की छै ओ जेना जेना पेट्रोल मे इथेनॉल मिलायल जाइए या डीजल मे अहाँ के अइसो ब्युटेनाॅल मिलेल जायत ई जे छै से अ चारिटा कार्बन बन्ड होइ छै केमिस्ट्री मे हम सब पढ़ने रहियै किछ दिन पहिने तऽ एहि मे डीजल इंजन के प्रेशर के झेल लै छै लेकिन अल्टीमेटली सब गाड़ी के जे की कहबै परफोर्मेंस छै ने ओ डाउन भऽ जेतै डायरेक्ट गप छै परफॉर्मेंस डाउन भऽ जेतै आ ओर दू परसेंट कहै छै भारत सरकार एखन स्टार्ट केलकै आ एकर ट्रईल सब तऽ ओहि मे ई दू परसेंट आइसो बुटयनल के मिक्स करते डीजल मे एकरा बढ़ा कऽ पन्द्रह परसेंट तक ट्रायल करतै बुझलियै ट्रायल के लागे मार्केट मे लॉंच करते पता नहि की हेतै की नहि हेतै स्थितिये अजीब लागि रहल छै
हँ ई बात तऽ छैमे कियकि यदि अयो मे यदि डीजलो इंजन मे जे करतै तऽ डीजलो इंजन के लेल पहिले तऽ ओकरा अथी करबाक चाही ने जेकि अहाँ के गाड़ी के या जे भी छै गाड़ी त ओना इम्हर सब मे बंन्दे ये
देश के कॉस्टिक के बचवे के चक्कर मे कॉस्ट बचबे के चककर मे पॉल्यूशन बचबे के चक्कर मे अहाँ पॉल्यूशन के लेल अहाँ इम्प्लीमेंट कर रहल छी बहुत नीक कऽ रहल छै लेकिन कॉस्टिक के केस मे ई सब चीज तऽ इम्पैक्ट डायरेक्ट करतै हमरा हिसाब सँ हमरा हिसाब सँ हम अहाँ पर्सनल वेहीकल यूज करै छी लेकिन जेहि गाड़ी से आयात और निर्यात होइ छै ओहि सब गाड़ी मे अगर एहन तरह डीजल पेट्रल डलऽ लगतै ओकर परफोर्मेंस घटऽ लगतै समय से पूर्ति सेहो नहि ने हेतै आओर समय से अगर आपूर्ति कोनो सामान के नहि हेतै तो सामान के दाम सेहो बढ़ते सामानके दाम बढ़तै तऽ ओ डायरेक्ट जतेक ग्राहक छै जतेक जनता छै ओकर जे ओकर डायरेक्ट इंटैक्ट कऽ देतै
हँ जे छैय से तै दुआरे एहिपर एहिपर लेकिन ध्यान देबाक चाही गवर्मेंट के जाहिसँ की छैय
तऽऐ सब चीज ले हम अहाँ सब जहन कतहु अथी पर करबै एक्स पर ट्विटर एकाउंट पर कतौ ट्रोल करबै या ट्रेंडिंग करबै तखने ने ईसभ चीज पर ध्यान देतै ओना केओ नहि ध्यान देतै।
पेट्रोल डीजल मिश्रित मे बायोडीजल कहि रहल छैय एक नाम आबिते जे डिजल में जे मिश्रित रहतय ओकरा बायोडीजल
ह हँ आइसो ब्यूटेनाल हँ हँ
ओकरा जे छैय से कोइ मे
हँ
लेकिन ई चीज बहुत स्थिति गड़बड़ भेल जा